हैलो सपना बोैल छी कि यहाँके आवाज न आबै छै
टियाबु
हँ आब आबै छी आवाज अहाँ सपने ने बोलै छी
ब भ हँ सपना बजै छियै बिदी भऽ गेल छलियै कि यौ
हँ हँ बतायह आओर समाचार कैसे न अहाँके समाचार ठीक अछि अहाँके हँ हँ आबै अब आवाज
ठीक छै
आओर भोजन पानी भेलैय अहाँके
हँ भोजन पानी भेलै
बौआ जरे बात करै छीय यहाँके
अभी तऽ मूँगके टाइम छै कि नहि खेत बाड़ीमे नहि जाइ छियै
नहि ओ हमनी जाना रखे छी ने तऽ ओ करै छी तऽ हमनी खेत बाड़ी मे ओतऽ नहि जाइ छै
तऽ गृहसोके तऽ आदमी घरके आदमीके तऽ जरूरी रहै छै कि नहि ओ तऽ रहल
ह देखी हमनी भेली आलसी व्यक्ति सब खाायली सुतैली
आ पहिले वालला बात कोनो आदमी मे नहि
नहि ऐसन बात छै ने लेकिन अब काम इतना ने रहै छै कि खेत मे जायके समय नहि मिल पाबै छै
धूपो बड भऽ जाइत छै कि ने नए दस वजह से एते धूप भऽ जाइ छै एते धूप भऽ जाइ छै ओहिमे एते गरमी लगाब छै की आदमी बाहर निकलते
हँ इहो बात बहुत सही
अभी तऽ आमोके सीजन छै कि ने आम फड़ल हए
हँगाछीमे जे दिनमे गेल रहल छी तऽ खूब आम रहलै छै
अचार उचार बनबै छियै
अच्छा एमा बनाबै छीिय हमर
ओ अम्मा बनबै छथिन
हँ हम अम््मजार बनाबै छै
कते कतेक किसिम के अचार बनेै कि ने अलग अलग
हमनी अचार वही आमके अचार बनाबै छियै आओर वही सभ लीचीे भी अचार
लीचियओ के तऽ अभी सीजन छै ने
हँ अब सही कहै छै लिचियो तऽ अब शायद उछड़ के रहै छी लीची के अ काहेकि अब ओ सब
अभी चाइना हेतै कि नहि शाही लिच्ची अभी सीजन खत उतम भेलै लेकिन अी तऽ चाइना हयत तब
हँ चाइना लीची अभी छै लेकिन जो अपना जिलाके मेन साहि लीची छै उह तऽ खतम हो गेल छै ने
बड गाछी बृक्षि छै कि कम छै
नहि हमनीके तऽ दादे के जमाना से बड़ गाड़ी छै तऽ
अयौ तो सब खा जाइ छियै
नहि आ्मी ततरा न खाय छी मम्मी शहरमे रहै छी तऽ जब कभो कभार गाँवमे आबै छी तऽ वहि
अच्छा अहाँ शहरमे रहैत छियै आ दादा ई सभ आँ
हाँ घरे के देखरेख दादा सब करैय छथिन की
एहीसँ कि ने से अहाँ बाजू ने कि हम शहरमे रहै छियै
हाँ हेलो
आम अभी पकै छै कि अभी अचारे खाली बनै छै
आम आ पगे के शुरू हो गेल छै समय भी पूुर गेल छै ने तो आम पगबे कतयौ अछि
जय दियौ सब आम के सीजन के बाते अलग रहे छै
हँ लैड़का नी त्मी जाइ छियै टिकोला चूने ई सब कर लेक कोआ उतना समय मिलै छै
हँ लैका में तऽ हमहुँ सब केने छी छिय आनी उनि अबै छल लेकिन नहि ए तऽ झोरा बोरा ले त भाग जाइ छलैय गाछी ईना तानियो पानी अवै छै तऽ लोग नहि जा सकै छै
हँ पानियो पानियो सब नहि जाइ
आ पहिले तऽ की कहे छियै यौ बड हँसी लगे छै छलै भीज भीज के मतलब की आम हमस चुनै छलियै गाछियेमे आ बड जे बो करै छी भर दुपहरिया गाछि मे ओगरय छलियै
हँ पहिले पहिले हँ पहिले ने ईसभ होइ छै हँ
बुझलियै आ हमसभ जाइ छियियै तऽ हमरासभके गाँवोके सभ चलि जाइ छलै आब हमसभ छोड़ि देलियै तऽ ओहोसभ नहि जाइ हइ
हँ तब उतना न र गेलै तऽ इह सब सब अपना अपना काम मे व्यस्त रहै छी तब की करबै अब
ह्म इहो बात ठीके कहै छी अहाँ
ह आउड बतै प आओर बस ईहा बज
ठीके छै तऽ अहाँके दादा अभी मूँग तोड़य गेल छल मूँग तोड़बै गेल छलथिन जाना बदनासँ
हँ हँ हँ आहिंकें पता चललै
मतलब क सब आदमी जान बना लगेने छथिन मूग तोड़बै छथिन
ह ने द हमनी के दादा छै खटे खट ख
आय यौ तऽ कथीसँ गाड़ीसँ अनैत छथिन कि साइकिलसँ तोरि कऽ
नहि ओ गाड़ी साइकिल बैलगाड़ी सारा चीज से चलै छथिन
आब तऽ टेरो गाड़ी के जमाना नहि छै हमसभ लड़का छली तऽ हमरो सभके घरे टैर गाड़ी छलै बैल छलै की कहै छै खूब खेती बाड़ी होइ छलै ऊख के हमसभ तऽ शाम के शाम हसुआ खुुरपी लऽ के जाइ छलियी ओनरे गाछ जा छललै काटै छलियै खाइ छलियै आ फिर का कहै छै कि लो के चलि अबै छलियै
हँ हँ भ पहिले पहिले के जमाने के बात ह
हमरा सबके एते ऊख के खेती होइ छै छल क टाार पर लदा लदा के जाइ छले आ ओ मिीठ्ठा के चक्का के चक्का गोल गोल चक्की जे होइ छै उएह अथी परस पेड़ कबै छलै घरमे
हँ ई हमन एगो कला ह छोटके पु रहथिन छुटी न हमरा ल क र हमरा ल ओ तऽ होभौ ने मतलब अ तऽ आम चूड़े लीची उऊची बा क उभोग करल तू
पड़नका कल्चर छै सभ आदमी से नहि छुटै हइ किने
हँ मतलब कोइ को कल्चर आदत गनााय छै
हँ पहिले वाला बात कोइ इ चीज मेमे अभी सब ले क कोन िय मस्ती मौजब कहाँ भइ छै अहाँ सब एने ऊख के खेती होय हैय कि ने होई ही ओ
हँ खेती तऽ होइ छै
होइ छै
तऽ अहाँ अपने ननद के बारे मे
न न ठीक छथिन बड्ड नीक छथिन
बड्ड नीक छै हमहूँ सुनै छी बहुत बदमास छथिन आहाँ के ननद
नहि एहन कोनो बात नहि है लड़की फड़की तऽ कनि बदमाश हेबे करैत छै बिियाह शादी होइत छै अपने सत आ जाइत छै हमहहुँसभ बड बदमाश छलियै
हँ ई तऽ बात एनेे छी ज अपना कल ही छोटी ििया बताबी ने लीअ देखे ओहो बड़ बड़ सता आल कलिया घाटी के सता आयल छी
ओ होइ है सब आदमी के अपन अपन अलग अलग अथिी होइ छै कोई कम जदाा आजकल पहिले वालला बातो न न हय बर्दासो के क्षमता आजकल कम भ गेल छै
नहि तऽ ओहो जो कलहिित हुआ जालथिन ओ छोटकी कला एक पुआ त ओहो खूब यानि उड़ै जलथिन छै लेकिन जैसे शादी उदी भेलै ओहो सदा गेलथिन छै ज अपना ससुरार गेलथिन ने तऽ
आइ बुझ हमरसभके तऽ ईसभ अथिए नहि छलै बुझलियै हमसभ तऽ भोर साँझ एगो घरमे रहै छलियै दिन भरि ऑफिस भागि जाइत छलियै आ ऐसे कि एतवार के दिन बुझलियै की बुझिये की काम करे के पड़ते रहबे तऽ एतबारो के दिन ड्यूटी भाग जाइ छलियै
हँ अहाँ भी ने एक दिमाग लगाबै छियै
हँ एतबारो के दिन हमसभ की करै छली कि देखतीियै कि ओ दिन आरो काम हइ सारा एतवार के दिन साफ सफाई घर दुआार नीप पोत जाजिम तकिया सब फीच फाच तऽ देखै छली कि जादा ढेर काम की लागल छै बस ऑफिस भाग जाइ छलियै
हँ अहाँ तऽ नेीक दिमाग बदले छियै
हँ एतबारके एतबार जाइ छलियै तऽ कते हँ कते महीना पुरि गेलै एतबार एतबार जोड़ि कऽ तऽ ओकरो अलग से पैसा लेने छलीै
नदी ई ई तऽ आजकल भय ल छै कि लोग ऑफिस भाग छै लेकिन जब पुरनका जमाना में जब काम न करे छै तऽ सब काम करे के बहाना से नैहर भाग जाय छै कि ससुराल में काम न करे के
नहि होता बियाह शादी भेल लोक कतऽ भगता हब जे हय से करही के पड़ै छै के ने लेकिन हमसभ तऽ बिियाह से पहिले एगो अकेले जे खाना होइ छै सेे पूरा खाना एगो खानो नहि बनबै छै ेलिय काहे मम्मी अपने बै उठ जाइ छलै बना भी नहि दै छलै
हँ इहो बात छै लेकिन इहाँ एयल पर आगे करे के पड़ै छै काम काज
ओहि ल करै से देखियौ कोई मतलब नहि है आदमी जे तऽ रहै ह करबे करै हइ बिियाह शादी भेलै आदमी नहि करतै ई तऽ केना हेतै
हँ केना होतै
उहे न काम धन्धा ल रहथिन नहि हइ जकरा जितना समय जतय आदमी गेल जे जहाँ रहलक करहके पड़ै हइ
तऽ अहाँके अहाँके दुल्हा कैसन छी
दू लमे ठीके छथिन यौ आज कलहि के जमाना लेखा नहि छथिन
मतलब ओहो पुरठके झवरा ले ने
हँ जे आज कल के लड़का सभमे चहल पहल होइ छै से नहि छै लेकिन ठीक छथिन मिला जुला के आब दुलहोो कोनो चेंज करे वाला होय है जन बदलता
हँ इहो बात तऽ सही कहै छै कि दुल्हहो चेंज नहि कर सकै छै
उहे ने हमसभ आरो राजपूत जातिसँ अबै छी कोनो नीच जाति छियै जे ईसभ काम करबै
हँ ई बात बातै छै
ठीक है तऽ अवधी पुर गेलै िया छी यहाँ से बात मे त देखिये लैका रहो छै धियो पोता के चुप करब पड़े हइ कि नहि बीच बीचमे
हँ इहो बात सही कहै छै कि धियो पुताके अपना तऽ ओहो डिस्टर्ब क देल छी ने तऽ एता दिक्कत हो जाइ छै
ह ठीक ह
ठीक छै ठीक छै अच्छा